हलो हेलो आवाज आबैय निक सँ
हँ आबैय
आओर केना छी अहाँ
हँ बढ़िया अहाँ कहू
हमहुँ ठीक छी आओर कतऽ हँ खाना पीना जे छै से भऽ गेल
की सब खेलहु है हँ - हँ बहुत देर पै ले
हम खेलहुँ अहाँकेँ रोटी आओर आलू हम खेलू अहाँ कऽ रोटी करैल केँ भुजिया
आओर
आओर जे छै से अहाँकेँ दूध यैह चीज अहाँकेँ खेलहु हे अहाँ कथी खेलहु हे
हम खेलहु हे भात दाइल सब्जी भुजिया
अच्छा आओर एखन जे छै से अहाँ कतय अखैन हँ आओर सब हम ठीक छी अहाँ सब ठीक छी
हँ हँ हम सभ ठीक छी
आओर अखन कतऽ अहाँ रहै छियै
अखैन तऽ हम फिलहाल राजस्थान मे छी अखैन
अच्छा आ गाँव केँ जे छै से गाँव अखन नय गेलहुँ हँ
नय नच अखन तऽ नय गेलियै लेकिन जेबै अहाँ कतऽ छी
हम तऽ अहाँ कऽ दिल्ली मऽ रहै छी
आओर घर पर सब आदमी ठीक छैथ
हँ हँ ठीक छैथ अहाँ सब मम्मी पपा सभ ठीक छैथ
हँ हँ!
आओर अथी जे छैठमे जे छै से अहाँ जैब की नय जैब अपन सभ केँ जे मिथिलाके छैठ होइ य
त मिथिलाञ्चलके जे प्रसिद्ध छै ओहिमे तऽ जेबे करबै ने अहूँ अहाँ जेबै कि नहि?
ह हम तऽ अहाँके जे छै से छठिमे जेबै फेर अपन भग पटी के जन्माष्टमी जे होइया कृष्ण पूजा ओहोमे जे छै स्वास्थ्य ओहो मे अहाँके जे छै से जाय छीै यै कििया तऽ हमर नाली गाँ छै अहाँके माँउ बेहट अहाँ के बहुत उत्सव से मनायल जाय य
तहन तऽ बहुत बढ़िआँ लागैत हेत
बड्ड नीक लागै छै तऽ ओहिमे जे छै से अहाँके सभ जतेक बा अ बहुत नीक मेला लागैएा अहाँके ओ राम झूला नहि होइत छथि व जनेटर पर मे चारू तरफ घुमबै य
हँ हँ राम झूला पता नय क
अहा राम झूला सब होइ छै नाव वला झूला होइया आओर ओहिमे जे छै से अहाँके बहुत नीक जे छै सेआयब हँ ओहिमे जे छै से अहाँके बहुत नीक अथी होइए कार्यक्रमसभ होइए जेना अहाँके अथी सब अहके रामायण भागवत भगवान के कथा भवत इ सब जे छै से अहाँके भजन किर्तन सब बड निक लागैया
अच्छा
हँ आओर अहाँके जे छै से छठिमे सेहो हम अहाँके जायके अथी करैत छी हर बेर अहाँके तऽ जाइके कोशिश करै छै
की
हँ प्लानिंग हमर अहाँके छठोक के बनि गेलै और ई अहाँके कृष्ण पूजा के सेहो बनि गेलै।
अच्छा अखन तऽ पहिले मतल सामने आबऽ वला छै तऽ जेबै की नहि गाँंव।
मधुश्रावणीमे जे छै से अहाँके गाँव नहि एहिबर जेबै किय तऽ हमरा तऽ अहाँके अथीमे जबाक अय ने भगवान कृष्ण के अथी मे किय तऽ हमरा जे छै हम काज जे करै छियै ओहिमे अहाँके छुट्टीे कनी दिक्कत भऽ जाइत छै न
हँ लेकिन मिथिलाञ्चलके तऽ मधुश्रावणी प्रसिद्धे छै ने।
हँ मिथिला के अपन सबके जेो फूल वाला जे डाला होइय छै से ने
हां हां ओ डाला होईइए से।
हँ फूल वला जे छै से बहुत नीक अहाँके ओहोमे ब-ड गै नया नया बियाह होइ छै
हँ हँ।
ओ जे छै से अहाँके फूल लोड़े के लेल अहाँके मंदिर सब जे अपन सब गाँव मे भोला बा के
हँ जेना काली जी के भेल दुर्गा जी के भेल।
ह एहि सब पर जे छै से अहाँके जाइ छथिन ओहिमे अहाँके मिथिला के गीत सेहो होइया
हँ भगवतीसभके जेनाकि गीत होइत रहैत छै कतेक नीक लागैत हेतै
हॅं से बड नीक लागैत रहै छै अहाँके बड नीक लागत अहाँके
त ने कह तहि ने कहै छी जे गाँव त
हँ। ओहिमे जे छै से अहाँके गाँंव अहाँके अथी नहि करबै ने किय तना जन्माष्टमी सेहो आ छुट छुट्टी दे दैये न दैया ने कम्पनी मे
आ तई दुआारे दिककत भ हो जाइए
हँ ताहि दुआरे फेर जे छै से लगातार हम छुट्टी नहि लऽ सकैत छीियै अपन सब जे प्राइवेट नौकरी होइ से तनी हुनका सभके हिसाबसँ चलय पड़ैत छै ने'
हँ तऽ ई दुआरे कथिक
आ ताहि दुआरे जे छै से अहाँके दिक्कत होइत।
के तऽ अहूँ के मोन लागल ये जीत मधुश्रावणी मे ज
हँ म श्राह्मणी ज तपासत गाँ त तनी गाँव ककरो अहाँके खराब लागै छै से बहु
न न गांव मे गांव चीज जुड़ल छै तका सब त सबे के नीक लागे ये
हमरा जे छै एतेक नीक नीक लागे या ओ जे पोखर के साइड मे जे छै पिपड़त के पेड़ के नीचा मे जे बैसे छीय अपना सब एतेक नीक लागै छै बैसयमे ओ अहाँक कसो उमर छै ओ कतहु अहाँके दिल्ली बम्बई मे नहि भेटल
हँ ई तऽ छैहे लेकिन ताहिके बादो लोकके जाय पड़ै छै।
ओ अहाँके जे छै से पेट के चक्कर मे आदमी के जे छै से जेबे करतै। आदमीके जे छै से अहाँके से तऽ अहाँके करैए पड़ैत छै ने जाबे तक नहि क ने र खेती न की
नहि हो भाजी नहि कमाइति तऽ खेती
आओर दोसर जे छै से अहाँके बढ़िआँ लगैत छै इसकुलसभके अपनसभके बचपना जे होइत छै। गाँव के प त फेर मे न हेना तखन त जे छै से अहाँके माछ जे छै बंशी लऽ क देखैत हबे मारैत रहै छथिन बच्चा सब गाँवमे
ह
आवाज आबैया
हेलो हँ हँ आबै या आब कहू
हँ कहल ओ देख तै ग गाँवमे
हँ हँ
गाँंव मे देखैत हेबे जे अहाँके बच्चा सब जे छै से कुसी लऽ कऽ मारैत रहै छथिन माछ
एतेक नीक लागै छै छ
छै ओ तऽ नीक लागैत छै
हँ हँ ओ तऽ जे छै से अहाँके माछ मारे मे नीक लगैत रहैत
हँ देखहोमे आनन्द लगैत छै तऽ मारयमे तऽ आओर नीक लागैत हेतै आर अहाँके पता नहि अछि मिथिलाञ्चलके प्रसिद्ध छै माछ।
माछ आर सभ जे अथी मखान आओर अथी होइय अहाँ। पान पान सब पान मखान ह हँ अपन सबके ई जे छै पान मखान आऔर अ थि जी माछ ईी अपन त क्त भमा लिय
ई तऽ शुभ चीज छी बिआ हम ई तऽ जाइते रहटा छी जेक हम
हँ तकर बादे जे छै से अहाँके होइ छै ओ अन्यथा जे छै हाँीी ओ ओते अहाँके ओतेक नै मानल जाइ छै
हँ
छठि के प्लान की यइ अहाँ सब गाँव जेबै की ओतै रहबै
नै नै गांव छठ मे गांव तऽ जेबे करबै साल मे जाए के तऽ जरुरी रहै छै तैमे छैठमे तऽ लोक जाइते टा छै
हँ हँ से तऽ अए
हँ
से बात तऽ छैहे
आर सब आदमी दीदी सब सब ठीक छैथ
हँ सब ठीक छथि अहाँके दीदी सब ठीक छथि आओर जे छै से अथी तऽ बहुके जे छै से आओर किछु कहू जेना श्यामा माय घ
छीयै न श्यामा श्यामा माइ हँ ओ दरभंगा मे जे छथिन
हँ दरभंगा के जे श्यामा मा--मन्दिर छथिन बहुत
कतेक सुन्दर छथिन अद्भुत लगै छथिन
ओ लगै छथिन माँ जे छथिन साकछात ओतय जे छै विराम भेल रहै छथिन
हँ जेना लागै छथिन भगवती अपने आब कऽ बैस गेल छथिन
हँ आओर हुनका लगमे अहाँ जे चीज माँंगबै से चीज अहाँके जे छै ने मनोकामना पूरा होइ छै
अए बेर जे अपनासब गाँव चलब ने यौ तऽ चलब श्यामा माइ मन्दिर
हँ जरूर जरूर गांव चलाब तैऽ बेर श्यामा माय चलब ओतै यहाँके छथिन मनोकामना मन्दिर
हँ तैं कहै छी एबेर पक्का चलबऽ सब आदमी
हँ ओतै अहाँके मनोकामना मंन्दिर सेहो छैथ
हँओर मनेी ता गौरी पुजने छथिन
अच्छा कथी छथिन सीता गौरी
हँ सीधु गौरी कुमारि उहेएठमा पुजने छथिन सेहो
अच्छा अच्छा नै ई जे हमरा जे छै से आ
जैके अपना सबके मिथिलाञ्चल मे इसको सारी नै होई या वह रहथिन ताहि दुआरे
अच्छा अपनसबके मिथिलाके जे अछिइ से अथी बहुत- सामंद गेल छथिन अहाँके जे जेना आ त ई श्यामा माय मंदिर भऽ गेलै तबके बा उच्चैठ भगवती भए गेलै तकर बाद जे
हँ ई सब तऽ मानल छथिन
उगना महादेव छथिन से भाव
हँ पणडौल मे जेनाकि उगना महादेव भऽ गेलथि भवानीपुर मे छथिन
हँ भवानीपुर मंदिर मे जे छथिन उना महादेव ओहो अहाँके बड्ड सहयोग हुनको लगमे जे छै से अहाँके ओतहि जे छै से अहाँके ओ
चाह
हूँ जायमे बहुत सहयोग छथिन
हँ सही बात छै एहि बेेर गाँव चलैत छै सभ आदमी तऽ ई बहुत दिन भऽ गेल घुमनाय चलब घूमऽ लेल
जरूर जरूर ओतय से जे छै से अहाँके चलब प्लान बनबै छीयै एहि बेर छैठमे जे छै से अहाँके हर जगह जायब आओर ई सबसँ नीक ई सबसँ नीक खुशी के गप अइ जिनका से भेंट नहि करै छीये ओहो अहाँके अपना छैठमे जे छै से भेँट भऽ जाइत छै
तहन की कियाकि छठि मे तऽ सभे आदमी गाँव अबैतै छथिन आ सभसँ भेंट घेट केनाइ तऽ ओ तऽ
हँ हुनको सभसँ अहाँ गप अपना सब जे छै से भेँट कऽ सकैत छी जिनका नहियो चिनबैन ओहो जे छै से ओहि समय मे छठिमे अबै छथिन
हँ सच बात अहाँ कोहो छी लेकिन अपन सब लेकिन हमर हिसाब से दुर्गे पूजा मे सब आदमी चलक कियाकि अपन सबके तऽ मिथिलाञ्चलमे देखिते छियै कि कते दिन दुर्गा पूजा मनायल जाइ छै
दुर्गा पूजा होइ छै मगर एकटा अपन सबके जे छै छैेठ जे छथिन इहो अहाँ छथिन मगर दुर्गो माता कोनो ई नहि छथिन दुर्गो माता बहुत मतलब सहयोग छथिन एहन नहि छै भगवान सब सहयोग
लेकिन जखन गाँवमें दुर्गो
हँ, की करलहु
जखन दुर्गा जी एखन गाँवमे बनैत छथिन तहन कोन दिक्कत छै तहन चलब सभ आदमी
हँ एकदम जरूर जरूर चलू आब जे छै से अहाँके साइयओ नजदीक हइ
हँ
हँ समझयो नजदीक आब गेल
बिल्कुल समय नजदीक आब गेल छै सब आदमीक के एकदम प्लानिंग बना आ सभ आदमी चल जाय
जरूर जरूर एहिमे जे छै से अहाँके पासपुट नहि भटेके ह हम सब जे छै से रहब आओर के जे छै से अहाँके बड़ी कचरीके जे छै से कतेक नीक रहै या स्वाद से देखैत छियै
मिथिलाञ्चल के चौप कचरी मुड़ी ई सब तऽ छैहे लिट्टी चोखा बुझै छियै कते नीक ई सब चीज छै
आओर एिकञ्चन जे छै अपन सभके जे करै छियै एरिकंचनके जे
हँ अर्गञजके सब्जी जे बनैत छैके हँ सही बात कहै छी अहाँ बहुत नीक बनैत छी
एतेक नीक चीज एय जे की कहु मतलब ओ सब जे छै से अ के एते सुंन्दर चीज य जे की कहि सकै छियै ओसभ अहाँकेँ कतहु नहि भेटत अपना मिथिला छोड़ कऽ तस त ओ नहि डर सकै